हेलो हेलो हँ तऽ आइके अपन सभके टॉपिक छै दुर्गा पूजा
हँ
जेनाकि यहाँ से मालूमे होतै भारत जे छै उ तऽ त्यौहारक के देश छै एहिमे जे दुर्गा पूजा छै एक विशेष महत्वपूर्ण और अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखे छै इ मुख्य तौर से जे छै दुर्गा पूजा हिन्दू धर्म के एक प्रमुख त्यौहार ये जहिमे पूरा देश मिलकर एकरा बड़ धूम धाम से नीक तरीके से मनबै छैय एमे जे विशेषता विशेष राज छै जेकरा खूब निमन से मनबै छै उ भऽ गेल अहाँके ब्ंगाल भऽ गेल बिहार भऽ गेल झारखण्ड भऽ गेल असाम भऽ गेल उड़ीसा भऽ गेल एहिमे बेहद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनवल जाइ छै ई त्यौहार जे छै देवी दुर्गा के महिमा शक्ति या ओकर बुरायी तऽ अच्छाई के जीत के प्रतीक छैय आओर दुर्गा पूजा मनमे की पीछे एक बेहद लोकप्रिय पौराणिक कथा छै तऽ अहाँके हम कहब एखन अहाँ बाजू की बाजबै
देखियौ हमर गाम सभके दुर्गा पूजा जे छै से सभसँ पैघ पैघ पर्व मानल गेलै हन ई पर्व आसिन मासमे मनाओल जाइत अछि ई पर्व आसनना मनाओल जाइत अछि माँ दुर्गा आगमन गामसँ खुशी फैली जाइत अछि सभ लोक अपन अपन घर साफ करैत छथि गामक पूजा समितिसभक तैयारी करैत अछि सुन्दर पण्डाल बनाओल जाइत अछि मति स्थापित होयत अछि प्रतिमा बहुत अक्सर होइत अछि कदीमा बहुत अदरक होइत अछि चारू कात रंग बिरंगक
हँ अहाँ तऽ देखू सही बाजलौ हँ दुर्गा पूजा जे छै ई मनवाबे के पीछे एक बेहद लोकप्रिय कथा छै जेना प्राचीन कालमे एगो असुर छलै महिषासुर नामक अत्यन्त शक्तिशाली उ राक्षस छलै ए तऽ अपन शक्ति से केवल स्वर्ग आ पृथ्वी दुनू जगह के आतंक मचाके रखले छलौ तऽवि देवी देवता भगवान ब्रह्मा विष्णु ऋषि शिव शक् ई सब मिलकर ओकरा नैय हरा पौलौ तऽ मा दुर्गा महिषासुर के बीचमे नओ दिन तक भयंकर नुग्त चललौ अन्तमे दसवे दिन मे माँ दुर्गा महिषासुरके वध कऽ देलहुँ आ ओकर अत्याचार से सबके मुक्त कऽ देलौ इहे कारण छै कि माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दनी कहल जाइ छै यह त्यौहार हमरा सबके सिखबै छै कि बुराइ पर हमेशा अच्छाइ पे चीज कोइ छै शक्तिशाली कितनो क्यू न हो जे बुराइ छै अन्तमे हारबे करै छै हमेशा अच्छाए के जीत होइ छै एकर अतिरिक्त ई त्यौहारके सम्बन्धमे भगवान श्री राम के भी पूजल जाइ छै रावण के युद्ध के जीतै के श्रदा माँ दुर्गा के केवल बोधन ई सब भी मनमल जाय छैय अहाँ बाजू
देखियौ दुर्ग पूजा जे छै से हमरा सभहक गांव मे प्रतिदिन विधि विध ध्यान से
मनाओल जाइत अछि
मन्त्र पण्डितजी मन्त्र मन्त्र करैत अछि
शंख और घटिया शंख और आवाजसँ वातावरण भक्तिमे जाग जागि रहल अछि
हँ बाजू
सुबह और शाम आरती होइत अछि सुबह और शाम आरती होइत अछि सब लोक म दर्शन कर
ठ
ब्चे न नया कपड़ा पहिरके आबै छथिन लेडी जे छथिन महिला पूजाके बढ़ चढ़िकर मनाओल जाइत अछि
ह ई तऽ अहाँ सही बाज रह देखू दुर्गा पूजा जे छै ई उत्सव मुख्य रूप ह हँ हँ ई तऽ अहाँ स बजलहुँ दुर्गा पूजाके जे उत्सव छै मुख्य रूप से केवर मास मे शुक्ल पं्चमे मनाओल जाइ छै ए एकर तैवारी मे कई महीना पहिले से शुरुआत हो जाइ छै मूर्तिा महिना पहिले मिट्टी माँ दुर्गाक के सुन्दर सुन्दर भव्य मुटी बनेलहुं गेहू सब पूरा नओ दिन जे होइ छै अ जाहिमे नव एकरा नवरात्रिक के नाम से भी अल जानल जाइ छै एहिमे लेकिन देखू जे अंतिम पाँच दिन छै सष्ठी सतमी अष्टमी नवमी और विजयदशमी सबसँ जाददा धूमधाम एमे होइ छै एमे देखू अहां के भ गेल भव्य पंडाल लगे छै म के सुन्दर प्रतिमा बनै छै धार्मिक अनुष्ठान होइ छै तऽ भव्य पं्डाल लगैत छै दुर्गा पूजा के दौरान अहाँ शहर गाँंव कहीं च जाउ देखियौ बै क बेहद खूबसूरत खूबसूरत भव्य ऊचा पंडाल लगे छै सजावट रहे छै रोशन पस चकाचौन्द रह छै आ माँ सुन्दरता अहाँके प्रतिमामे देखबे कलहु कि पण्डालमे माँ के भब मूर्ति के स्थापित करल जाइ छै एगो शेरपर माँ सावार रहै छी अ दस हाथो वाली विभिन्न शस्त अस्त्र हाथ मे रहै छै माँ के गणेश कार्तिक देवी लक्ष्मी सब के मूर्तिया बनल रहे छै सब मा के अगल बगल मे ओकर मूर्तिया स्थित करल जाइ छै आओर पाँच दिन में सुबह शाम पर डाल में आरती होइ छै खुज होइ छै कीर्तन होइ छै खूब एकदम अहाँकेो एकदम धार्मिक माहौल रहै छै जैसे सबके मन ओहिमे लगल रहहियै अहाँ बाजू ए
देखै छियै दुर्गा पूजामे जे गाम घरमे मेलो लगै छै आ मेलामे मिठाइ दोकान सजैत अछि खिलौना दोकानपर बच्चाक बच्चास सभक भीड़ देखै छियै झूला आनन्दक सभ लैत छथि
दूर दराज सँ लोक दर्शन ले आबैत अछि दोसर दोसर गाम सँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होइत अछि नाटक आ नृत्य प्रस्तुत कायल जाइत अछि सभ गोटे मिलि जुलि कऽ पर्व मनाबैत अत छथिन
हमर गाँवक कमिटी सभ सभ गोटए मिलि जुलि कऽ पर्व मनाओल जाइत अछि गाम मे खुशी के वातावरण बनि जायत अछि अपन अपन सम्बन्धी सेहो गाम आबैत छथिन सब में प्रेम आ भाईचारा बढ़ैत अछि ई पर्व एक ताक संदेश दैत अछि ई पर्व एकताक सदेश देत अछि माँ दुर्गा सँ सुख शाान्तिक प्रार्थना कयल जाइत अछि नवमी के दिन विशेष पूजा होइत अछि नवमी के दिन अपना सभ के भाषा में कह कहबै तऽ नौमी के दिन विशेष पूजा होय होइ छथिन माँ दुर्गा के दशमी के दिन प्रतिमा विसर्जन होइत अछि अपना सब के भाषा में तऽ में दशमी जे छै दशमीे के दिन माँ दुर्गा के विसर्जन जन कऽ देल जाइ छै पड़ित सभ के पण्डित सभ आबै छथिन विसर्जनक समय सभ भावुक भऽ जाइत अछि
ह
सभ कहैत छथिन अगिला साल फेर आयब हम दुर्गा पूजा संस्कृति आ परम्पराक अछी बुराई पर अच्छाई जीतक प्रतीक अछि गामक दुर्गा पूजा देखबाक आनन्द अलग होइत अछि आब रहहिऔ
देखू अहाँ बिलकुल सही बाजलहु ई दुर्गा पूजा जे छै ने केवल ए धार्मिक त्यौहार नहि छै बल्कि य एक बहुत बड़ा सामाजिक संस्कृतिक के त्यौहार भी छै ई त्यौहार में जात पात अमीर गरीब भेद भाव भूल कर सब गोटा एक साथ मिलकर खुशिया मनबै छैथ जेना नया उत्सव भऽ गेल पकवान भऽ गेल मेला के आनन्द भऽ गेल भेल नया उत्सव माने ई अवसर मे देखब अहाँ सब नया नया कपड़ा पहनक के निकलब बाहर मेला घूमत रिश्तेदार के घर जायत एक दूसरा के मिठाई बाँटत पकवान बने ह सब के घर मे पूजा के दे पूजा के जे दिन भेलै विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यञ्जन भोज प्रसाद खिचड़ी ई सब के आयोजन रहैया आ मेला के आनंन्द जगह जगह पे यहाँ देखबे करै छी मेला लगल रही है जहाँ बच्चा खिलौना खड़ा ह झूला झूले य आनंद ले ये सिया के पूरा एकदम माहौल बनल रहैय विजयदशमी यानि कहू तऽ विसर्जन के दिन जे भ गेल दुर्गा पूजा के समाप्ति होइ ह ई दिन में महिला माँ दुर्गा के सिन्दूर लगबै है एक दूसरे के सिन्दूर लगबै य आ एकर बाद अत्यन्त भारी मन से दुर्गा माँ के मूर्ति के एक भव्य चुलूस के साथ नदी में तालाब में विसर्जित कर दैय लोक के माँ के प्रार्थना करैए कि अगले साल अहाँ फेर फेर ऐब माँ अहाँ बाजू अपन
इएहा सभ गामक दुर्गा पूजा के माहौल छै सभ गोटे बैढ़ चैढ़ कऽ
भाग लै छैथ बहुत के देखे छियै एहिमे बच्चा सबके कार्यक्रम होइ छै कलश यात्रा मे देख फेर छिय जे बच्च सब क प्राईज मिलै छै बच्चा सभकेँ उत्साहित कयल जाइ छै
ह बिलकुल सही बाजलहु देखो अंत मे हम इह कहब कि दुर्गा पूजा जे छै ने खुशी एकता आ पवित्रता के त्यौहार छै एहिमे हमरा सबके सिखबे कि हमेशा धर्म और संस्कृति सच्चाई के मार्ग पर चलेके चाही आ भीतरमे अच्छाई सुनेके चाही शक परमरता चुनैके चाही हमर सबके फीचर मे तब नया ऊर्जा पैदा होइएा जाहिमे आपसी भाईचारा प्रेम बढ़यै ठीक छै तऽ राखै छी फेरो बात करब
ठीक छै ठीक छै